हँँ कटि गेल छलैए
हँ
हँ तऽ गाँंव सबमे तऽ इएह हाल इएह समस्या भऽ जाइ छै जे तहु मे आरो सरकारो मोदी सरकार कहि देलखिन हे जे फ्रीए मे लाइट देते फ्रीए मे बिजली देबै हम त आर फ्री मे तऽ फ्री मे रहतै केहन फ्री के सामान रहतीै केहन से
नय शुरू मे दैत रहथिन इम्हर मतलब मार्च से लागि रहल छै जे मतलब कहलकै जे हटा देते सवा सए यूनिट बिजली दैत रहे फ्री मे आब पता नहि इम्हरसँ तऽ बिल नय आयल छै जे किछु पता लागतै जे हटेलकै की जोर ले छै
ह या सब तनी डी दिक्कत भए जाइ छै न
ओ बी पी एल वालास सब तऽ कहैत छै जे हमर सभके जीरो बैलेंस आबैए
जीरो बैलेंस आबैय तऽ लाइनो तऽ जीरो बैलेंस नय रहत
लेकिन हमरा सब के तऽ ए पी एल मे छियै ए पी एल वाला सबके तऽ अहाँके सात सए आठ सए बारह सएसँ कम अथी आबिते नय छै कहियो बिल
हँ देत हमार सबके तऽ मोटर चलै छै टीभी ओ चल छै मुदा दू सए चारि सए पाच सए तक मे अबै छलैया आ गर्मी त अथी ठंडा जे पड़ि गेले एकदम शीतलहरी ते टाइमे मे हीटर चलेलियै चौबीस घंटा तऽ ओहि टाइम मे हजार रुपआ आयल छलेै
हँ नय एतऽ एहिठाम तऽ बहुत चीज अहाँके फ्रिज मोटर अ की कहे छै उ कपड़ा वाला मशीन वाशिंग मशीन इंडक्शन छै तऽ बहुत ई जड़ै छै ओहि दुआरे हमरा लागै जे बेसी क उठै छै
ह आ तऽ तऽ बाहर मे तऽ जजैनते छ दस रुपे गाम घर मे तऽ एक एक रूप यूनिट के दू रुप यूनिट ले छ आ त दस रूप रूपये एके बेर दस गगारह रुप यूनिट ली छै त बेर हजार बारह सए रुपैआ टूट जाइ छै कूलर छै फ्रिज छै पंखा छै सब चीज छै
हँ
हू
वए तऽ बी पी एल वाला सब कहलक हे बिल कतय आबै छै जीरो बैलेंस आबैत छै आब कत ककराास मुूह लगाबिये अनेरो कहलहु हँ ठीके नय आबे छै
हँ हँ ठीक छै तऽ आबै छै तऽ आब खुशीके बात छै ने
हँ ककरा बिल देखे जे हमरा आबैत छै
आबै छै तऽ आरो खुशी के बात छै मन तऽ गदगद हेतै कि नय सरकार तऽ हमर भएए गेल एकदम बढ़आं से
ह
हु
अमता उम्हर आयल की ने एहि बेर अहाँके गाम सबमे
हँ छल भेल आम सब गामप बौआ सभ पपा सभ मम्मी सभ खयलक कहै छलखिन पठा देबै आब ए गाँव बाहर से गाँंव से लऽ के आब मे बाहर ट्रेन मे आम आरो खराब भऽ जतई हम कहलियै नय आम तऽ आमर तऽ छो ख हँ हमर तऽ छोट बौआ अछि तऽ हम तऽ खेबे नय करै छियै खाना
हु
अथी एहि बेर तर्कुल जे छलै तरकुल ओ छलाई ह तरकुन तऽ हमरा बहुत मन करेया खाय क केओ छैे नय किन बला कहिये किनका आब आब आदमी एथिन तहन कहबै ओए लेथिन
ह जे पहिने बाजारो सभपर देखियै डेकची सभ मे ल ला कऽ बेचैत रहै
बहुत हँ पहिले बहुत किछु बिकाइ छलैएा आब अते चीज मतलब इहो भऽ गेलै कि चलतीयौ भऽ गेलै आ किछु तऽ बन्दो भऽ गेलै
हँ केला के पत्ता पर ला ला के दैत रहे
हु
हँ बड़ नीक लागेैत रहै
आ इम्हर सँ आ इम्हर सँ जे नय कतहु घर सँ गेलहुँ ह बड सुंन्दर लागे छैय तऽ आ इमहर गाँं से कतहु नय गेलहुं ह बाहर तऽ कतहु आइ बेर जामुनो ने आनलहुं
हु हमार नैहर मे तऽ जामुन छिटाएल छैय मुदा ओे से लेते के
ह उएह तऽ
छैय अपने बारी मे गाछ से जमुन के
अ सहरसा सब निकलियै ने तऽ खूब बड़ा बड़ा बाला जामुन ह अस्सी टाका किलो सब दैत तऽ प्लान य तऽ एको दिन भए जाय ब्रख भोजन घर मे सबके
ह ह यके समय के फल छैय ने खेबाक चाही
ह कहै छैय साल मे एको बेर खयबाक चाही
ह साल मे एको बेर खयबाक चाही
हँ
मोसम के फल छैय ने
लेकिन नय ए बेर नय भेल किछ एहन घरे में उजरा के रहि गेलो गोतनी सब आइब गेल दिअर बच्चा सब हुंका सब के गाममे रहे नैहारा मे रहे गोतनी के नैहारा रहे विवाह हुनकर चच्चा के पोती के तऽ ओहि लेल ओ सब एलखिन खिन लेकिन जहिया हल्दी मेहदी रहै ने ओहि दिना एकटा बगल के चच्चा मरि गेलखिन
तऽ विवाह रुकि गेलै तऽ बेचारी क विवाह मे की जतियै तऽ गेल हुनकर दाह संस्कार करै लए
तऽ फेर हुनका संस्कार कऽ च आबि गेलखिन रहए एहिठ ह अब बेचारा गरीब लोग एते विवाह के खर्चा केयने रहे सबचीज के दए देने रहे एडवान्स पैसा बहुत क्षति भेल हुनको तऽ हुनके नखवाल रहै त ओ सब तऽ उ दाह संस्कार क के चलि एलखिन रहे तऽ तकर बाद फेर एखनि रहै नखबाल तऽ फेर सब गेल यए नैहरा
लेकिन लोके से घरो नीक लागे छैय सब चलि गेल ते घर आ
ह ह ह ह सुन लागे छैय
हँ मोनो लागै रहै कखनो अपना रूम मे नय रहैत रहै हम जहाँ अपन रूम जियै फ्री भए कऽ कि आबि कऽ बगल में घोलैत रहे कहबो करिये हेये भैसुर के बिछौन पे लोग नय सुते या लेकिन हिनका दहमीन दो ओ हमरा लग दीदी हिनके लग मोन लागे छैय असगर नौ नीक लागे य
ह इएह छैय हम हम गाव में रहबे तैयो ने रहबे तैयो हमर सास हमरे बिस्तर पर रहत हमरे लग रहथिन
हाँ
सह छैय केकरो मन मने तऽ जे जे छैय से तऽ मने छैय ने मने तऽ सबकिछु कराबै छैय ने से बात छैय
ह वएह छैय हमरो सास मे ओकर क लो हुनका खानो ने नीक लागे छैय नय ओकर कोनो काज हुनका सहबैत छैय तऽ आय कलखिन् कि छोटकी जे माँ दीदी नय रहतेनि तऽ नहि बूढ़ भए जाथिन त हिनकर त फिर हिँकर नय चलतैन एतय अथि कलके माँ ओ प कहै छै कि हमरा एक लक्ष्मी पुतो छै ने ओ हमर सब चीज निमाहते बाप रे से जे त हस उथल काल्हिये माँ कथि ल मुहे बाजि दै छथिन ककरो दुःख भए जाइत छै ने एहन सभ बात नय बाजल करथिन ओहो तऽ पुतहुे छियै ने
छिये ने हँ हँ
आ माँ जे चलि जाइ छै मतलब अगिलो बेर गेलखिन रहए अहिना मा सब के टाइम मे दिल्ली एक महिना लेल
तऽ ओतयसँ एलखिन ने तऽ ओ बहुत सुखायएल रहथिन तऽ कहलियै की भेलनि माँ किया एहन देहे बेर ग गेलि गेलन
तऽ कहलखिन आय देह नय गलतै दूध रोटी पर कतहु देह लोक के बनै छै कहलियै किए हिनका ले ओते सब्जी नय बनैत रहे जाऊ ओकर सब्जी हमरा खायल जाइए ओहिना काँचै रहैए तेल मसालासभ डुबाए दै छै आ बुझै छै नहिय ने तरकारीे ओहिना काँचे रहै छै तऽ हुनका नय पसन्द बहुत हुनकर जी बर पातर जो नीक से एक रतती हमही जो कहियौ एक रती एहन हड़बर मे भए गेले तैना कऽ रोटी कऽ उल्टै केँ देखलक कतो काचो छै हम तऽ बुझि गेलिये बीस साल से हिनका लग छिये ते हम हिनकर ताल भाज भुझि गेलियै लेकिन ओ बेचारी तऽ सभदिन दिल्ली में रहलैए
हँ हँ वएह बात छै उ किजान गेलै हँ
तऽ हमरा दो किछ बाजितो छथिन तऽ हम बर्दाश्त कए लै छियै बुझलौ हिनकर एहने स्वभावे छै
स्वाभवे छै हँ आ आदमी केँ कतबो किछ कहबै तऽ स्वभाव नै न बदैल सकै छै से बात छै
वैह तऽ मोन में हिनका भीतर में नै छै छओ पाँच किछो जे छै मुँहे पर बाइज दै छथिन हँ ई नै बुझलक जे ह आगू वला केँ कष्ट लागते दुःख लागते से नै
जे हँ हँ हँ
मुँह पर जबाब दै दलक एक तरह स इहो नीके छै कतेक लोक भीतरगुना होइ छै पेटमे राखने रहल हँ मोने मोन अथी करैत रहल ब से नै छै हिनका मे कैह देलौ अहाँकें नीक लागल कि खराब लागल लेकिन अहाँ सुनू
हँ ह ठीके छै वैह ओहो तऽ ठीक ठीके छै नै ब
ओहो बात तऽ ठीके छै हँ
ओहो जे यै बेेर बूढ़ा गेलखिन रहे इलाज करबे ले दिल्ली हिनका हारट केँ सर्जरी भेल छै दू बेर बाइ पास तऽ ओतै स करबै छथिन दिल्ली स
तऽ अहियो बेर जाइत रहथिन ने तऽ हुनका कहलियै जे माँकेँ नेने ने जाउथ हुनको कतौ कतौ घुमा दिहथि थीन हरिद्वार सब तऽ माँ कहै छै नै नै हम नै जायब ओतय हमरा ओतय नै नीक लागैएा बुरहा कहै हिन हँ हिनका सौसक ओकर खाने नै नीक लागतेन ते ई कतय जेते त दिल्ली घुम ल ई देलखिन
ह ई मन्त्र माइर देलखिन ये साउस पर कहलियै भग जाउ त मंत्र की मार
हु मंत्र की मारथिन अपने मारल मारल छथिन सही बात सब छै
हँ तऽ ओकर करबो हँ ओकर कै तऽ कए लोक ओकर खेबो नै करत लेकिन इहो तमशाबे रहल जे हँ भरि दिन बड़की किचेन में मरैत रहै छै इहो छै एकरा जे एक रति लाइग देतै तऽ ओ कहलक माँ जब हमर कयल हिनका नीके नै लागै छनि तऽ हम की लाइग देबनि तऽ जरूरी छै अहाँ चूल्हे टा लग रहबै आटे साइन दियौ कनिटा तरकारिए सभ काइट दियौ एक रति पाइनै ताइन भैर कऽ बोतल सभ मे राइख दियौ फ्रिजमे ईसभ काज अहाँ स हयैत कि नै
शुरू में त एक दू दिन ओहो अंठा देलके लेकिन तकर बाद बुझलके देखलक कहै दीदी परेशान ठीके भए जाइ छै भरि दिन दस दस आदमीके करैत करैत तऽ फेर तकर बाद ओहो अपन लागेल
कर लगलखिन हँ वएह होइ छै एक दोसरके देखला
तऽ हमरो नीक लागै हमरा लोग नै भारी लागे छै हमरा जते लोग रहल ने घर में तते मोन लाग
हँ नीक लागे छै हँ हँ कोनो टेंशन नय आरे काज हँ हँ काज करै छी किनका लेल अपने लेल नय
उएह तऽ हमरा बड़ मोन लागल आ खास के ढेरी ढेरी खाना बनल सब गोटा एक ठाम बैस के एक डाइनिंग टेबुल पर दस आदमी बैसल तू एक बेर खा पी बढ़ियां लागै छै
हँ नीक लागैत छै अच्छा अहाँसभ डाइनिंग डाइनिंग टेबल मे बैस के खाइ छी किी नीचा मे बोरा बिछा कऽ
नय नय सबके आदतमे कनि देह सब हेल्थ छै हमर सभके के कनि के खानदानीे छै ओहिने
आम सब तऽ मटीप बेसलो बोरा बिसेलहुँ बस बोरा पर बैस कऽ खेलो
ह नय नीचा में बैसके नय खा होइ छै बूढ़ा बाबा खेथिन तकर बाद फेर ठामे सभ गोटा लए लेलु ओही टेबुलपर अपन - -
चलू ठीके छै आदमी सेहत देखतै कनि शरीरोके देखऽ पड़ैत छै समयके अनुसार सब खुद से बदलाव
हँ नय बुझलियै हमहुूँ एते नय रहे हमरो शरीर लेकिन ओ दुनू दुनू बच बच्चा जे भेल यऽ ने हमरा तऽ ओ पेट खोलिकऽ भेल यऽ सिजेरियन
अच्छा अच्छा हँ हँ ऑपरेशन के तऽ ओ भए जाइ छै हाल हू आ
तऽ झुकल वला कोनो काजो नय क होइ छै अहाँके पोछो सब लगेलहुँ तऽ ओ डंटा वला पोछास सँ
अच्छा एतेक एतेक एतेक कष्ट भऽ जाइ छै ने कहा ऑपरेशन सँ
बहुत शरीर फुइल जाइ छै ने तऽ बहुत दिक्कत
हमर तऽ भगवती माँ के कृपा से दुनू बौआ नोरमले ऐछ
हँ भेलै हमरा घरोमे ननदके तीन टा भेल छै नॉर्मल गोतनीके भेल छै दुनू नॉर्मल हमरामे की रहै ने उनटा रहै
ह